हेलो हेलो की हालचाल छै तच
ओ
हे की हाल चाल छै चाचा
हेलो
की हाल चाल छै चाचा
बढ़ियां बढ़ियां ठीक छै अहाँ सबके उमहर ठीक य
हँ ठीक
ह सब बढ़िया आब हँ खाना पीना भऽ गेलै आवाज साफ होबैएा ने
हँ हँ पूरा साफ होबै अहाँके जाइयए साफ
हेलो
हँ अबैया पूरा साफ अहाँके जाइया साफ अच्छा कीसभ भेलैए भोजन भात
नस्ता
की सब एलैए
नहि भोजन नहि भेलैएा नाश्ता पानी भेलैएा रोटी अहाँके दालि भेलैए
रोटी दालि
हँ
हमरो सबके भेल छलै अच्छा हमरो सबके भेल छलै मड़ुआके रोटी नून तेल अचार मिरचाइ इएहसभ एहि बेेर बड मड़ुआ भेल रहै अपनेमे तऽ उएहसभ पिसा कऽ
अच्छा मरुआ भेल छै लेब
हँ हँ एखन रोपेन चलै छै नऽ जे पानि भेलैए तऽ जतऽ जतऽ छै सभटा चलि रहल छै तऽ जोनो सभ लए रोटी बनबे करतै चूल्हापर हँ
यानि ई भऽ जाइ छै जे अहाँके जेना अहाँ कहलियै ने जे बहुत मने भेलैया तऽ ओ चीज अहाँके सस्ता भऽ जाइ छै नहि सस्ता भऽ जाइ छै ओ चीज
हँ हँ आ दोसर बात ई छै जे एखन सरकारो बेसी माँग कऽ रहल छै मड़ुआ सब के चीनीवला सभके कनि बेसी रोटी तोटी खाय लए
बढ़िआं छै नहि तऽ बूढ़ पुरान कहै छै जे पहिले अहाँके कहाँ दिन कथिी कहै छै पहिले लोक मड़ुआकेँ पूछय लए नहि छै पूछय लए नहि छलैए
पूछै न छै
छै नहि छलैए मड़ुआके
आ एखन वर्तमान
सो रुपे किलो छै
सए रुपे ई जे अथ पाबनि जे होइ बचमे डेढ़ सए रुपैये नहि भेटै छलै
भर बिका रहल छै
हँ हँ जितिया पाबनिमे डेढ़ सए रुपैे नहि भेटैत छलै महगाई बहुत बढ़ि गेल छै ने हँ बड्ड महँगाइ भऽ गेल छै आ किल्लत एतेक छै आ लोक बेसी छै
लोकग बेसी छै
हँ
तऽ ओ तऽ महगाई तऽ भगबे
महगाइ भगबे करतै पहिले सुनने रहियै जे लोक
रहल छै
भऽ नहि रहल छै आ सरकारो अपना तरफसँ कोशिश कऽ रहल छै ने मेन बात ई छै जे आब धीरे धीरे जलवायु बदललै
हँ आ नहि सौंसे घर अंगगना बनि गेलै ने मन छै जे
भेलै आ जनसंख्या एते तेजी सँ बढ़ि रहल छै जे
तऽ जेहो खेत छै ओ अहाँ के घर अंगना मे परिवर्तित भए गेलै
आब एक एकटा चीज देखयके भेटलैया ने जे पिछला दस सालमे जेहो खेइत छलै आधासँ बेसी लोको कलम लगेने जाइत छै
घरे हँ कलम लगा लेलकै या प्लस अथी भऽ गेलै घर बनि रहल छी चारि भाय छै एकठाम अहाँके फ नहि भेलै तऽ की करतै ओ आगू तऽ भगबे करतै
ब हो छै सबके बनबो नहि ने करै छै आपस
नहि बनतै हँ आपसमे टेनामेनी भऽ जाइ छै तऽ अपन आगू भाग जाइ छै स स्थिति छै एहिना एक बीचे सुनने रहियै अहाँके अपन देश जे छै से दालल अहाँ के अथि कऽ रहल छै खरीदारी कऽ रहल छै दोसर देश से अ ओहि दुआरे मंगा रहल छी जे
हँ
जे अहाँ के खपत बेसी छै खपत बेसी छै तऽ खरीदैए पड़तै चीजके
श्रीलंके सभसँ अबैत छै जे कनि कम पैसा लागल एखने कनि बीचमे गैसके कते दिक्कत भऽ गेल रहै
हँ ओहि दुआरे जतयसँ अबै छै ओतय
हँ हँ जते भी ई छलैए मध्य एशिया वला देश जतयसँ गैससभ निर्यात होइत छलै ई युद्ध तुद्ध जे छोड़ि देलकैया युद्धसभके वजहसँ एतेक भऽ गेलै आ एहि सभसँ की होइत छै कि सरकारके अर्थव्यवस्था कथा पर प्रभाव पड़लै आ घरो अहाँ भऽ जाइ छै ने महगा तऽ घरो में लोक के देख दिककत भऽ गेल हँ उभोक्ता भरल छै चीज कम छै मांग बेसी ठीक छै बजारमे उपलब्ध नहि छै तऽ जानसँ बेसी महगाइ भऽ गेल
हेबे करतै
हँ तऽ सएहसभ लऽ कऽ तऽ बड़ा दिक्कत छै एखन तऽ सुनैत छियै हमरासकेँ पै पैंतालीस दिन मे गैस भेटै छै
हँ सभक इएह हाल छै कोनो ई नहि छै सबके इएह हाल छै पैंतालिस दिन मे गेस शोबी
हमरो सब के पैंतालिस दिन हमरा सब के बेसी काल चूल्हे पर बनल गायस छै गोबर गोरा गो रहल
हँ तैयो स्थिति सुधार भऽ रहल छै
हँ धीरे धीरे भऽ रहल छै अपना तरफ से तऽ पूरा सरकार कोशिश
हँ, चउरे दाएलके। चाउरे दालिके पहिले अहाँके दर कतेक कम रहै?
छैहे
बूर पुरान कहै छलखिन हे सभ कहै छै जे अहाँके मुद्राके जे महत्व छै। से बढ़ि रहल छै। लेकिन नहि हँ, लेकिन नहि उत्पादन छै। ना पहिले जगह
अहो, तऽ सरकारो कोटा चला रहल छै, दर दे रहल छै। रहल छै। तऽ गरीब आदमी
आ ओ मेन बढ़िआँ छै, ओ जे कोटामे जे भेट जाइ छै।
छैहे गरीब सभके लेल तऽ बढ़िआँ छै ने, भाय, कतऽ जेतै, की खैतै ओ?
बहुत सहयोग छै। ओहि से
नहि हेतै तऽ पेट तऽ लोक भरबे करतै।
कतऽ जेतै हँ
से बात छै ने, गरीब रहै या अमीर, दुइ टाइमके रोटी।
खेती बारी आ खेती बारी मे केओ रुचियो ने ल रहल छै। सभ
अऽ, हमरे सभके पाँच बीघा छलै, या तऽ ओहिमे बुझिऔ जे अहाँके तीन बीघा। बाढ़ि भेलैए, पानी नहि होइत छै, कते लोक पटापटा कऽ बोरतै।
बस
रुचियो नहि छै आ तकनीकीके कऽ कऽ कनी अभाव छै।
अभाव छै। हँ
हँ हँ
कनि मनि केलक। आ बाहर निकलि गेल, अपन खेत पथारके ओनाही छोड़ि देलकै।
खेलै हँ, तहिना सभ कलम लेने जाइ छै।
ई सभ अहाँके कारण छै, मुख्य समस्या छै।
तैँ तऽ एम्हर चलू मिथिलावला क्षेत्रमे कोशीसभ एलै, पानिसँ बड्ड भेलै।
त
हँ हँ से बात छै, तैयो अपन सभवला क्षेत्रमे कोशीसँ पानि होइत छै तऽ बड्ड होइत छै नहर।
सहायता भेट जाइत छै। कोशीसँ जे अहाँके पानि आबि रहल छै, ताहिमेसँ भऽ जाइ छै। हँ, आ जतऽ पढ़बै छियै हम ओतहि। ओतऽयो अहाँके जे लोकसभ। से अधिकतर, यानि हमरा बुझाइमे सत्तर प्रतिशत लोक। तऽ अहाँके एखनहुँ जतऽ हम पढ़बै जे हँ, कृषिएपर निर्भर छै।
आ एहिमे की छै ने जे दस आदमी एकेटा चीजमे लागल, उत्पादन नहि भेल।
हँ, एखन जे अहाँके चौरके। मने दर छै, अहाँके दाम छै।
। हँ, चाउर, ई बासमतीवला चाउर चलि गेलै सत्तर रुपैया। होय, हमरा सभके भेल छलै एखन पाँच क्विंटल।
नहि हेबाक चाही, किएकि डेली तऽ लोक बासमती खैतै ने।
नहि, जकरा अपना मे होइ छै, सएह ने खा सकैए।
हँ, तऽ जे डेली प्रतिदिनके हाथ। के छै, रोजमर्राके छै।
हँ।
ओहिमे तऽ सामान्ये अहाँके
सामाने छै खेतै ने हँ ओहो तऽ कोटा बला अपन भेटै छै तऽ लोक
हँ ओकरो दर अहाँके बहुत रास छै भऽ गेल गेल छै एकटा चौर अबै छै सेवन स्टार ओकरो अहाँके दाम पचपन रुपैए किलो भऽ गेल छै
आ आ बासमती के ई छै ने जे अपन जी आई टैग भेटल छै तऽ कनि बेसी महँगा रह ई सब चौर तऽ अपन नीरियते भेजबै छी
हूंम्म लेकिन हमरा जे समझ य घुमा फिरा के बात आबि जाय छै अहाँकेत उत्पादने पर
छैहे घुमा फिरा क छेबे करै छिय आ मेन बात इहो छै जे खादो सामग्रियो आ द छैहे छैहे आ जरूरतसँ ज्यादा जे लोक रासायन के यूज करै लगले या ने तैयो से मिट्टी के गुणवत्ता घ
बंजर भेल जा रहल छै
पूरा बंजर भेल जाइत छै पहिले की छलै जे लोक गोबर दैत छलै छौर दै छै
ओ पाई पाइ अहाँ कतबो कमा लेबै अहाँ लगमे कतबो पाइ रहत ओहिसँ अहाँ चीज नहि ने खरीद सकै छी खेबै तऽ अहाँ भोजन नहि करबै तऽ अहाँ भोजन नहि
छैहे भोजन तऽ जरूरिये छै ने लोककेँ दू टाइम के चाहबे करी बात नहि लेकिन हमरासभ जे खेती बढ़िआँ भेल छेलै
आ खेती गाम घर मे तऽ अपना मिथिलांचल मे तऽ भइये जाइ छै पूरा देश के अहाँके बात केलहु हें जे समस्या छै हँ लोकसभ
पहाड़ी बला
गाँव घर मे जे अहाँके केनिहार लोक छै ओ अपना गाँव घरमे खेती नहि करत यानि खेतमे नहि जेत गाँवमे काज करै लए आ वएह आदमी बाहर जाकऽ काज खेत मे काज करैये दोसर ठाम जा कऽ अरे भाय अपना गाँवक जे अथी छै ओकरा बढ़ाउ ने
छैहे छैहे
उत्पादन के जे वृद्धि छै ओ ओकरा ओहिमे योगदान देबाक चाही
हँ आ मेन बात
त ई सब
बात ई छै ने जे लोक पहिले हाथ गोभी के शरीर को स्वस्वास्थ्य रहै आदमी के शरीरो के स्वासथ
हँ हँ हूंम्म आ ई बात छै अहाँके कनी गाँवके लोक के आदतो गड़बड़ छै मजदूरी मजदूरी के संग समस्या छै अहाँ के ओहो जौन पलायन पर एहि दुआरे नै मतलब मजबूर भऽ जाइ छै जे जे मजदूरी करैत छै ओकरा सहीसँ मजदूरी नहि भेटैत छै हँ मजदूरी नहि भेटै छै ओकरा सँ टाइम पर नहि भैटै छै की करतै ओ आ नहि ओ बात ने ओ जन बुझ रहल छै आ ने ओ बात मालिक बुझ रहल छै नैय
त जे भाय अगर हमरो जन नहि भेटत न हमरा लगमे कतबो पाइ भ जायत हमरा लग मे कतबो पाइ भऽ जायत
पाइ भऽ जायत लेकिन
तहन ई थोड़े छै जे भेट जायत नहि भेटत पहिलका की छलैया जे लोक कम कमाय छलैय गामे पर रहै छलैय गामे पर रहै छलैय लोकके लोक सम्हारि दै छलैए काज कऽ दै छलैए नहि जेना एतऽसँ राजनगर अपना सबके जेबाक छै मानिकऽ चलू तऽ कते गो हम अहाँ ते भाड़ा दऽ दै घिये आ कते गोटा की होइ छै तऽ भरे नहि दै छै रे भाय तु ओकरा भाड़ा नहि देबही यदि ओकरा पूरा पाय नहि हेतै तऽ ओ टेम्पू चलेतै नहि चलेतै नहि चलेते बिलकुल नहि चलेते आ आम आदमी के ओहिस दिक्कत हेतै जकरा गाड़ी नहि छै
छैये आ सभके लोक ओहिसँ परेशानी झेले पड़ै छै ने त ए पहिनेे लोक इहो होय न जे पैरसँ सफर करै
अपना राजनगर के लेल टेम्पू अहाँके
हँ राज नगर बहुत कम भऽ गेलै जहिया से ओ एलै अहाँके बेट्री वाला गाड़ी तहिया सँ और कम भ गेल
आओर कम भऽ गेलै य आ भाड़ा बढ़ल जाय छै इएह कारण छै जे किछ लोक किछु लोकके एहिहिमे अहाँके अथी छै गड़बड़ी छै आ मौगी मेहर सबके देखे छियै ओ सब अहाँके
बुझलियै ने जे पेट्रोलसभके उपलब्धते घटल जाइ छै हँ आ पाँच दस रुपैया ओ कमा कतेक छै पाँच दस रुपैआ अहाँ देबे नहि करबै तऽ ओ कतऽ सँ चलेतै कतऽ सँ